हेलो
हेलो
कथी गड़ गड़ाइ छौ
पंखा
की गड़गड़ा रहल छौ किछ गड़
पंखा
बंद करही ने गे हँ नहि सुनाय दै छै रहे बंद करही
नहि जाइ छौ आवाज
हमरा तऽ अबैया तोरा जाइ छौ तोरा आवाज जाइ छौ
हँ आबैए
तहन बतियो गोर लागै छीयौ
खूब खुश रह तबाह कऽ देने छले लगिते नहि छलै गै अथी रातिमे लेटसँ लाइट एलैए फेर लाइट एलै तऽ खाना बनबऽ लगलियै नहि केलकै
तू सब हमरा भुकबै छें दू मिनट के काज छै मुश्किल सँ गै अपने पाय जेतौ एक्सपायर करतौ हमरा नहि कहिये ओहिके बात तू सब तऽ काल्हि तऽ हम एक मिनटमे गेलियै आठ बजे मुकुल दी के यू पी आई एड कऽ क चलि एलियै हमरा कते काल लागल
नहि बुझलही तू ओहि काजमे छीही आ हम दोसरो काजमे छी
गै मे ओ भैर दिन लोक देखही हे फोन पर देखियो अथी करे छै जे हमरा ई फोन पर हमरा नहि भेल तऽ ओ फेर भेलै बहाना मारनाई किया तऽ फोन भरि दिन लोक के हाथ मे रहै छै हमरासँ पूछलियै कि, तऽ हम कहब डायट बहनना मार नहि भेलै।
नहि, नहि, नहि ओ नहि, ओकरा हाथमे नहि ने छलै, हमरा हाथ
एक मिनट। तू ओकरा हाथमे फोन देलियै, ओ यू पी आई ओकरा अपन यू पी आई आई डी यादे छै, ओ एड कऽ देत, बस एतबे टा काज छै। ठीक ह भैत
अच्छा आइ आइ साँझमे करा दै छियै।
एहि दुआरे हँ हमर सभके पैसा प्रोसस मे छै। काल्ह साँझ तक चैल एते के तोहर खोज दौ दिक्कत सभके स्गे होइ छै। एके बेर।
अच्छा ठीक छै। आइ अबैत छियै तऽ कहैत छियै
ओर हाल चाल? हेलो
ब छै।
हेलो
गै सुनै छी ही?
कतय चलि जाइ जाइ छी?
एकदम एते छियै एकदम हिल गाड़ल बैसल छियै। कतहुं हिलबो नै केलियै
तऽ गढ़ने नहि।
अपन सा बत बदल नहि, हम गारि देने छीये। एतऽ पंखा बन्द कऽके गर्मीमे बैसल छी, तोरा की बुझाइ?
नहि नहि, एतऽ बारिश भऽ रहल छै। एत्तऽ तऽ ठंडा छै।
ह्म हम पंखा बन्द कऽ कऽ बैसल छीयै रौद एखन झ अपने छै। लेकिन छै तऽ गर्मीये गुमकी लागै छै।
हँ गरम तऽ लगिते छै। चला ले ने कैला रे अथी केयने छै।
ओ बड़ा करकराइ छै, ओहिमे एखन वोल्टेज ठीक भऽ गेलैया तऽ ओ उड़ैत रहै छै, नहि रहै वोल्टेज तखन ने।
हँ, अथी छै की कहै छै, एके बेरमे आवाज बन्द भऽ जाइ छै तऽ हमरा भेल जे फेर लगाब।
हँ, ओकरसभ ओ स्टैंडसनमे कखनो बात नहि कयल होइ छै, ओकर कराइत रहै छिये।
हँ हँ, खूब ओ तऽ तते तेज आवाज छलै जे कऽ छल, कड़कड़ कड़कड़ होइत छै।
हँ, ओकर गड़गड़ाइत रहैत छै सभ। कहैत छै, ई बात स्टैंड फैनमे कखनो नहि बात कयल होइत छै।
हँ, खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै।
हँ, आखने जूस्ट भऽ लैए।
की सभ भेलैए
आलू कोबीके सब्जी भात।
ओ अच्छा अथी किदन कहय लागल छलै। आ फेर आ ई उएह मैसेज आयल छलै व्हाट्सऐप पर।
कथी के
इएह कार्यके हँ हँ। हँ, शक्कर दिनवला सेम वएह वा।
चिन्त रह, एगो दूगो कॉल केल ने, आरके की कर? तऽ डालि कऽ अहाँके बर्बाद कऽ दी, तेसोके। ह बुझली? ओहिके बाद आगा फेर टास्क बढ़ै छै।
काल्हि खुनी तऽ तोहर सभकेँ कयने रहियौ दू तीन बेर केलियौ तोहरोवला, एकरोवला।
हँ एकटा पर तऽ हम देखने रहियौ एनाहिए अपन बर्बाद कऽ दिय। शुक्रदिन तक सेवा जेतबा बात नहि हेतौ तकरा।
हँ हँ
आ अखन तक जे ओहिपर बात भेलौं हँ, ओकर पाय दऽ हँ, पाँचो छौ सय रुपैया तऽ दैए देतौ।
आब जे दे आ नहिए देतै तऽ की करबी?
की करबै, पाँच सय रुपया ओ देतै नहि, किया देतै गे? एहन भेबे ने केलऽ जे नहि देलकै आ सभके देलक, या हमरा तेसर राउण्डके पैसा प्रोसेसमे अय।
अच्छा
ह मम्मियो के दोसर बेर के पैसा छै प्रोसेस मे मुकुल दी के पहिल बेरमे गेलैया ओकरो आठ सौ रुपैया छै
अच्छा ओतेक कऽ लेलकै
हं ओकरा आठ सौ रुपया हमर सबके साते सौ छै ओकरा आठ सौ छै
सह देखी तऽ तेज तऽ उएह भेलै
करड़ो से नहि केलकै बात केलकै हमरे से बड ह बड ओ बजै छै हमी ओकरा बाजल छोड़ने छ छी हम कते से बतियै हमरा मोन घोर भऽ गेलै
ओ तऽ भेलले हेतौ
आ हमर आब तोरा आ तश आगाँ बढ़ि गेलिये ने तऽ हमरा रिकॉर्डिंग वला आबि गेलिय तऽ हमरा तऽ बास बाइस के रेकेदे करै के रहइया
अच्छा
हम ओ जे आब फोन करै छ तऽ हम आर चुप भ जाइ छै ओकरा बाजे दै छियै हँ हँ हँ क के गुसलती होबै छिय ओकरा ओकर जरूरी छै पुरेनाइ ओकरे करै छिय हम हँ नहि किछ
तऽ ओकर शुक्र दिन तक प ओकर शुक्र पुरि जेतै तऽ भऽ गेलै खतम
ओकरोमे टॉक्स आ सभ टॉक्स आगाँ बढ़तै रिकॉर्डिंग वला सब मे एतै
ओ
ओहि तऽ अपन अकेले छै हम सब जखन बैसल छी रिकॉर्ड कऽ लिअ ओकरा सब कऽ दियौ पैरा देतै ओ मैथिली के वर्ड अथी एक पैरा क देतै ओहि पर पढ़ि ओकरा जे देने रहतै से पढ़ि मतलब बाइज कऽ रिकॉर्ड कऽ दियौ
हुँ हम नहि करब ओसभ
तू नहि करिहां तोरा के कहै छो करै लय एकटा काज करिहैं ओ नै हेतो त देखहिया हम मंगबौ आईडी तहिया हमरा ओकर आईडी द दीहैं आ ओ टी पी द दिहां
हं आ पैसा अपन ओकरे मे रहतै जेतै फिक्स कै दौ ओकर आई अं अथि युपीआई आई एड भऽ जेतै ओकरे मे जेतै पैसा हमर खाली हमर हिस्सा भेज देत ओहिम से थोड़े तोरो द देबौ आइ डी तोरे रहतौ न दै त थोड़े तोरा द देबौ थोेड़े हम रखि लेब
हुँ एतेक जाइ छी करऽला ली इहाँ तूहिं
हाँ ठीके कहै छियोउ हमरा आई डी द दिहां जेहिया आईडी के जरुरत है ने तहिया तुम हमरा आईडी द दिहां
ठीक छै लऽ लिहँ
हँ अपन अकाउंट पर जेतेय हँ तऽ ओकरड रहतै तऽ ओकरेमे जेतै पैसा एहिमे कोन बात छै ओत ह कते हँ तऽ ओ कोनो हमरा अथ थोड़ी ने करत हमरा कतेक बैसा गेलै से पहिले हमही बुझबै ने तहने ओ बुझतै
हमरा लग रहतै ओ आई डी त हमी बुझबे
अच्छा ठीक छै लऽ लिह
ह्म बढ़िया अ पहिले मेन छिय मम्मी के मोबाइल खराब भऽ गेल छै तें बुझहिं ने कते रंगग के काज देखलिय ईसभ ले बीचे मोबाइले भ गेलै या खराब तेहन मिट सेफ आब एको रती नहि छै पीछले साल से कहै छिय लेबे लेबे पैसे नहि भऽ पाबै छै जे लेबे आब एकदम से बर्बाद भऽ गेलैया उपरो सँ देखलियै ओकरा उखड़ल आब
पुरान भेलै तऽ आब की कहैत छिही
पुरान भेलै आइ के छै ओ
हूंम्म
जवाना भऽ गेलै ओकरा
हूंम्म
सएह सब सोचनेय कते अथी कर इम्हरका चीजसभ तऽ कतेक ई चद्दरि तद्र सब हम ऑडर कऽ देने छलियै पहिले बेर के पाइ से
तद्दरि मच्छरदानी ईसभ ऑर्डर कऽ देने छलियै हँ चप्पल लेबैके चप्पल नहि ये आब ओ सब मंगेबै बेरा-बेरी एकटा हमरा पहिले हेडफोन कीनऽ के अय कनी नीक वाला एकरा रिकार्ड करै ले हँ इएह सबके एतै पैसा तऽ किनबै मोबाइल जे नहि खराब होइतितै मोबाइल लऽ कऽ आर टेन्सन हाँ मोबाइल मे तऽ बहुते पाई ओते पाई तऽ कमाइ छै लोक मोबाइल किनतै लेकिन ई सभ छोट मोट काज तऽ होइतै
हुंम्म हुंम्म
आ मोबाइल के लऽ कऽ मेन दिक्कत भऽ गेलैए छोट मोटा काज तऽ मानि कऽ चल दू हजार रुपया जमा कऽ लतीयै तऽ दू हजार तीन हजार बाला लेकिन मोबाइलए बारह पन्द्रह हजार रूपैया भेनाइ तऽ हखन ओ दिल्ली दुर छै
हाँ हाँ हाँ ओहि मे तऽ मोटगर पैसा लगतै
हँ जेते किछ नै जेह किछ तऽ भऽ रहल छै कहलीयै माँ गै दू पाँच साँतटा जे रिकॉर्ड कऽ कऽ जे डालि देबही तऽ कमे तोरा देतौ तब हम अपन अपन पूरा डालबे लेकिन तू पाँच सातटा डालि दीहे जे आइ डी चालू रहतै
तऽ ओहि मे की रहतै जे ओ देतै लिख कऽ जे ओकरा पढ़ि कऽ ऑडियो
हँ हँ ओ देतय लिख कऽ अहाँ अपन अपना तरीका सँ देखबै ओ पहिले पहिले पढ़ि लेलक अप मोन मे ताहि बाद ओरा अथी रिकॉर्डिंग ऑन कऽ कऽ बाजि देलक खूब सुन्दर सँ बाजिकऽ ओकरा फेर से सीधे ऑफ कऽ कऽ सुनि लेबहि
आ ओहि पर फेर सबमिट कऽ देबही सीधे से छै
ओ कलीहें तू ही लऽ लीहें आई डी एते काज नहि हम करै छी
पहिले हम अपन करबै तहन नऽ एहिमे अनलिमिटेड टास्क छै ओतेक हम अपनो नहि कऽ सकबै तऽ दोसर के की करबै
तैं ने मम्मीओ वला पर हम नहि करबै तैं कहलियै ओकरा जे अपन पाँचो सात टा कऽ दसो टा कऽ ऑडियो रिकॉर्ड कऽ देबही बारह पन्द्रह सेकेंडके रहै छै एगो ऑडियो ओइसँ बेसी के नहि
ओ
कहलियै दसोटा कऽ जे ऑडियो कऽ देबही ने तऽ ओतआ भऽ जेतौ
हँ हँ हँ एखन आवाज बड़ सुंन्दर अबै छै ओहि सँ पहिले नहि आबै छलौ हे
ई पूरा बारह मिनट तकर बाद फेर करतै तऽ हमर सब बतिया तिया लेतैय फेर कखन करतै पुछबै ने आधा बीस मिनट के बाद कऽ लेतै फेर बीस मिनट बाद कॉल करबीही गै
एखन बारह मिनट तोरा सँ पुरा लेतौ तहन हमरा सँ बारह मिनट बतिया लेतै कथी
बौआ सब के फोन नहि आयल रहतै तहन कऽ देबौ ओहो सभ करैत छै ने अढ़ाईसँ तीन बजे तक ओकर सभके टाइम रहैत छै
हँ तऽ ले नऽ बतियाए लै जाइ जो फेर अपन करऽ तऽ करि लेहन। हेलो
हँ हँ आ एखन जे जेना खतम भऽ जेतै आ तकर बाद? फेर लगा देबै तऽ ओ नहि भेलै ओहिसँ नहि कल खराब हेतै?
हाँ, कॉल मतलब बीस मिनटके बाद करबै, तहन की कहै छै से मतलब ओहि जे नीक। कॉल भेलो, हम तऽ बतिया लेली बीस मिनेटसँ पहिले। कते बेर लगेबै भी, ओ रिजेक्ट करैत जेतहु, आ हमर जते बर्बाद भेलै से ओहि दुआरे भेलै ने हम। तोरासँ बात खतम होए। आ हम फेर लगबऽ लगियौ तोरा तऽ ओहि सँ हमरा औ, सभकेँ जीरो जीरो कऽ कऽ आबि गेलै, मने अहाँकेँ जीरो। अहाँके गप्प भेल, अहाँके एकटा कॉल बर्बाद भऽ गेल, चारि टा कॉल बर्बाद भऽ गेल। शिवानियो आओर की कोइ छै, दीक्षा आहिना भेलै? ओ दुनू बतिया लेल आ ओ दीक्षा कहल के की जे एक दिनमे पन्द्रहटा कॉल छै। तऽ आब एकरा सभके होइ छै, कते बतियाँ दऽप खतम होइ छै, इम्हर तऽ इहो लगबै, उम्हर तऽ ओहो लगबै। ओहो छौड़ीके सभटा कॉल बर्बाद भऽ गेलै, एकरो सभटा कॉल बर्बाद भऽ गेलै। एकरा से पहिले भेल, ओकरा लगमे दूटा बचलै, अठाइशटा कॉल पूरा गेल रहै। ओ कहलकै की से ओकरा तीसटा पूरा गेलै तऽ ओकरा कहलै, नहि, बन्द भऽ गेलै। तऽ कहलकै गे, सिवानी, तू दूटा कॉल रखने रहौ, बचे ने रहने तऽ तोरो कऽले नहि है।
बन्द भऽ जेतहु तहन ओकर बहिन। शिक्षा छै। तऽ ओ छोड़ी बी एड करै छै। तऽ कॉलेज तॉलेज जाय पड़ैत छै। तऽ ओकरो केओ बतिआवला नहि रहै तऽ कहैत छै तू रखने रह शिक्षा तोरा। त ओकरो केकरो से गप नहि होइ छै। ओ तोरा फोन करतो तऽ ओहा शिक्षा एकरा फोन करते मुकुलवा रह। करा देलकै सोन दिनसँ कुलिया कप्पा पर। ओकरो तोरे पहिले अथी अयलै, मैसेज अयलै, अहाँ शुक्र दिन तक कि स्टार्ट। कम्प्लीट करू, नहि तऽ अहाँकेँ नहि हैत।
आब ओ मुकुलिया भरि दिनमे काल्हिखन पाँचटा कि छओटा कॉल केलकै, आइओ घरसँ बुझा दूटा केलकैया। तऽ दूटा करऽके मतलब कए बेर बतियेनाइ भऽ गेलै कि नहि, एक बेर? फोन कऽ कऽ कहै छै। जे कॉल करछी त आ बताह छै। भच्चर भच्चर भच्चर भच्चर करैत रहै छै। तऽ कहुना ओकरा शुक्रदिन दिन तक। थाकि जाइ छै, बुझाइत बुझाइतमे अपनो बैसकेँ दसटा रेकॉर्डिंग केलते तऽ। गेल
ब
हा
आ